जय झूलेलाल। कीअं आहियो?
बढ़िया, मस्त तहां ॿुधायो?
मां बि बढ़िया मस्त
तहां किथां पिया ॻाल्हायो? असां जयपुर मां।
अच्छा अ मां खंडवा मां ती ॻाल्हायां एम पी
खंडवा मां अच्छा अच्छा। ई केड़े पासे पवंदो आ खंडवा? अच्छा अच्छा अच्छा ॿियो सभु बढ़िया मज़े में।
सभु बढ़िया जयपुर में मुंजा नानाणा रवंदा ऐंनि।
अच्छा किथे?
हा विद्याधर नगर
अच्छा विद्याधर नगर में असां विद्याधर नगर जा त आहियूं।
तहां विद्याधर नगर जा ई अहियो।
हा हा।
अच्छा वॾो झूलेलाल मंदिर आ हुन जे साम्हूं।
झूलेलाल मंदिर जे साम्हूं।
हा।
हा असां त हर चंड ते वेंदा आहियूं झूलेलाल मंदर में। विद्याधर नगर में पुराणी विद्यानगर न।
हा।
हा असां नई विद्यानगर में आहियूं पंज मिंट जो रस्तो ई आ।
अच्छा तहां नई में आहियो?
हा।
अच्छा! हुते जो पुॼारी आहिन न हू मुंजा नाना आहिन।
अच्छा, मां हुन त न सुञाणींदा आंयूं पुजारनि खे त, असां मथो टेके बस अची वेंदा आयूं। हुते वेंदा आहियूं, झूलेलाल मंदिर में वेंदा आहियूं। अच्छा त घर हुननि जो उते साम्हूं ई आ छा?
हा बिल्कुलु साम्हूं आ।
अच्छा- अच्छा!
ॿियो ॿुधायो?
बस बढ़िया।
ॿियो, तां छा कंदा आयो?
मां त हाउस वाइफ आयां।
अच्छा-
हा, त तां छा जॉब कंदा आयो छा?
न जॉब न कंदी आयां, मां पढ़ाई कंदी आयां फिलहाल।
अच्छा।
मुंजो कॉलेज जो फर्स्ट ईयर तो हले।
अच्छा अञा शादी न थी आ तहांजी!
न, चयोमाव न कॉलेज जो फर्स्ट इयर तो हले।
हा मतलब त उते उते ई रहंदा हुते ई आयो, जयपुर में नानाणा तव?
हा मां एटीन इयर्स जी आयां अंञा।
अच्छा- अच्छा, उह त बढ़िया आए। हा, हा, मूंखे लॻो मेरिड आयो! घणे शादी खां पो बि पढ़ाई कंदयूं आहिन न। हा- हा ठीक आ, पाण सुठो आ न, हा। हा, ॿयो भा भेण हूंदव न?
हा भा भेण
अच्छा हा।
जी
असांया त ॿार वॾा थी वया शादी करे वया। सब बर वई व ब हा
रहा थ
धीअ पुट आ, ॿई शादी करे वरतोंउं। अच्छा -अच्छा, भाउ नंढो तव?
हा, हा नंॾो आ।
मज़ो अचे तो पढ़ाई वढ़ाई में?
हा, हम्म-
हा हा, कोई त लाइन चूज़ करणी आ न अॻयां वञी करे। पंहिंजे पेरन ते भिहणो आ। ॿियो छा, अॼकल्ह छोकरियुन, छोकरियुन जे लाइ बि ॾाढो वॾो टास्क आ इहो पढ़ाई बि। करे -करे पहंजे पेरन ते भियो, सुठो आ।
हम्म
हम्म।
ॿियो ॿुधायो, तव्हां किथे किथे घुमया आहयो जयपुर में?
असां जयपुर बि पैदा थया आहियूं त असाजो जयपुर ई घुमयल आ। हा पैदा ई जयपुर ते थया आहयूं। ॿार बि हित ई ॾियावा आहिन शादी बि हितेई थी आ, त पो। पांजो ई घर आ जयपुर मे ॿयो छा।
अच्छा। पोटापोटी अथव।
हिक पोटो आ न ॿ डोएटियूं आहिन हिक पोटो आ। सभ पोर्टो अढाई साले जोआ।
अच्छा सही आ।
ॿई नूह पुट सीए इन।
हा।
ह भई उह भई जोब कंदा आहेन।
अच्छा बाहेर की जयपुर में ई।
न जयपुर में ई। हा जयपुर में पंहिंजो वर्क फ्रोम होम तन।
अच्छा -अच्छा ग गॾ ई हूंदो न।
हा हा ॿई हिक ई ऑफिस में कंदा आहिन। हम्म ह ह हा उते- - खंडवा में छा छा घुमण जो आ।
अ खंडवा में ओंकारेश्वर आ।
अच्छा, हम्म, अच्छा अच्छा।
हिते न असांजो मतलब फेमस धुनी वाले दादा जीअ समाधि आ।
हा।
अ मंदिर आ और हिते किशोर कुमार जी बि समाधि आ।
अच्छा।
मशहूर गायक जो किशोर कुमार आ न हुनजी समाधि आ हुनन जो घर आ।
अच्छा। तव्हांजा मम्मी पापा छा कन?
अ मुंजा मम्मी त हाउस वाइफ आ और पापा कारखाने में कम कंदा इन।
अच्छा अच्छा हम्म। हम्म जॉइंट फैमिली तव?
न न न्यूक्लियर फैमिली आ।
अच्छा, अच्छा। जयपुर में ईंदा हूंदव न तहां?
हा।
अच्छा अच्छा।
पेंहेंरे त ॿधल हूंदो हो। हाणे हाणे मतलब ॿ ॿ साल थी वेंदा इन। वेंदें। कॾि कबार साल में बि हली वेंदा आयूं, मतलब वेंदा रवंदा आयूं इअं।
हा हा हो त हाणे, नानाणा थिया त ईंदी हूंदी तांजी मम्मी बि?
हा।
हा।
अ हिन बार मम्मी और पपा वया हुया असां हिते ई हुयासीं।
अच्छा अच्छा।
कोई कम हुन त वया हुया?
हा हम्म हा। ॿियो, पढ़ाई मस्त हले पई?
हा हिमल त कॉलेज न खुलयल ‌अन। अगस्त खां खुलंदा आहिनि असांजा कॉलेज। हा।
अच्छा। अॻियां छा इरादो आ पढ़ाईअ जो?
अ अॻियां मां गवर्नमेंट जॉब। न अ, अ गवर्नमेंट जॉब लाए सोचो आ। अगर न त पो एम बी ए। हा।
हम्म बस बढ़िया। हुते आहे कोई सु सत्संग वत्संग वेंंदा आयो न?
हम्म, न सत्संग त न वेंदी आयां मंदिर ज़रूर वेंदी आयां। न मम्मी, हा मम्मी वेंदी आ वेंदी आ वेंदी आ हरिओम जे सत्संग।
अच्छा हरिओम जे सत्संग। केड़े में? असां बि हरिओम जे सत्संग, असां बि हरिओम जे सत्संग में वेंदा आयूं।
अच्छा।
हा हा गीता श्याम जो आ न। मीरा भगवान आए न हो। हुन में वेंदा आहियूं असां गीता श्याम में।
मुंजी मम्मी मतलब वधीक त टाइम न मिलंदो तस, बट मम्मी मतलब ब रोटी ठाहिणु वेंदी आ मुंजी मम्मी त वधीक त टाइम न मिलंदो तस। त, हा त इन लाए, कॾि कबार जॾि टाइम मिलियुस हफ़्ते में हिकु ॿ चकर हली वेंदी आ। कॾि पुठियां मतलब असांजे साई बाबा मंदिर आ हुते ॿयो मंदिर बि आ हुते भजन थींदा आहिनि त ग्यारस ग्यारस हुते वेंदी आ।
हा ख़ुश आ न ख़ुश आ नस शांती तस त दिमाग में टेंशन त कोंनतसि न कोई
हा सही आ
मम्मीअ खे टेंशन त कोन्हे न कोई न न टेंशन
छाॼी टेंशन हुंदी
उहोई त चवां थी न संसार जुं घणियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त माण्हू टेंंशन चैजास टेंशन रखे ॿि न कोई
हा
सभु करण वारो भॻवानु वेठो आ पांणई सभु रस्ता खुलंदा सभु पांन्जी पांन्जी मुट्ठीअ में क़िस्मत खणीं आया आहिन न कंहिंजी ॿारनि जी कंहिंजी ॿि टेंशन करणी ॿि कोन्हे असांखे
हा सही आ
बार अना हिनमे वेठा आहियूं ट्रेन में चढ़ी अऊ अटेची रख खंउ पांजे मत्थे ते सही थोड़ी आ उहा ॻाल्हि
हा सही आ सही आ सही आ
जीवन रूपी पांजी ई ई ट्रेन हले पई ती उन्ह ॼी सॼी अटैची लाहे भॻवान खे ॾई छॾियूं तूं जाने तेरा काम जाने। न सब पांहिंजी पांहिंजी क़िस्मत खणीं आया आहिनि, पांहिंजी -पांहिंजी क़िस्मत ॼो खाईंदा, असांखे टेंशन करणीं कोन्हे, और टाइम बस हिकु ई मंत्र आहे शुकुर करणों आ, शुकुर करणों आ।
हम्म
ॼॻ में घणंई असांखां मथे ॿि आहिन, घणंई असां खां हेठि
हेठ ॿि आहिन, सही आ।
त असांखे जेको मिले तो, वाह सांई, वाह- वाह साईं वाह करणों आ।
सही आ, हर शैं में शुकराना।
असांखे पांहिंजी लक्ष्य ते ध्यानु रखिणों पांहिंजो एम छा हे। पढ़ाई करणीं आ, पाहिंजो जीवन सुधारणों आ ऐं भॻवान ॼो शुक् शुकरानो करणो आ।
सही आ।
भॻवानु राज़ी थी वेंदो पांजो सब रस्ता ॾींदो वेंदो अॻियां। ब्यो छा, हन टेंशन घणेईं माण्हू टेंशन रखी हलंदो आ, छा थींदो कीअं थींदो, केर कंदो? अरे जिस् जीअं असांखे संसार में मोकिलियो आ उहो असांजो पांणंई ध्यानु ॿि रखंदो।
हम्म।
ह हा तहां कोन वेंदा आहियो सत्संग वत्संग?
न मां मंदिर वेंदी आहियां रोज़, सत्संग न वेंदी आहियां।
हम्म म
मुंहिंजो सत्संग मुंहिंजे घर में मुंहिंजो सत्संग मुंहिंजे घर में मुंहिंजे भोले बाबा सां गॾु थींदो आ।
हा मंदिर ॼी मूर्तीअ खे पांण चाहे फूल चढ़ायूं चाहे प्रसाद चढ़ायूं चाहे कुछु चढ़ायंऊ, गुस्सो थोड़ी कंदी आ।
हा, सही आ।
न कंदी आ न, असांखे ॿि ईअं कोई कुछु चए, कोई कुछु ॿि करे, असांखे ॿि गुस्सो वुस्सो थोङी करणो आ। शांत रहणो आ,, मूर्तीअ वांगुरु शांति रखणी आ। तेरा तुझ को अर्पण, कोई ग़लत गाल्हाए, भई तेरा तुझ कोअर्पण मेरे को नही, मेरे को नही चाहिए।
बिल्कुलु सही आ।
असां, असां वरी टिट फोर टेट कंदासीं त असां ई दुखी थींदासीं।
हा सही ता चओ।
तंहिं खां मंदिर जी मूर्ति वांगुर चुप करे हिकु कन मां ॿुधऊ ॿिए मां कढी छॾियो केरु ग़लति बि ॻाल्हाए त।
हा सही ता चओ। ॿियो ॿुधा
बसि तहां ॿुधायो? असांखे त इहो ई ॿुधाए अस असांखे त इय ई ॿुधाईंदा आहिन सत्संग में, मंदिर की मूर्ति बन जा मन में रहो मन में रहो। अगरि जवाब ॾींदासीं त असां ई दुखी थींदासीं। परेशान थींदासीं, तंहिंखां ब कन डिना आहिन, भॻवान, हितां बुधो हुतां कड़ी छड़ियो। कम, जी हुजे ॻाल्हि, त खणी वठऊ, न हुजे त तुहिंजी, तोखे डिनी
हा, सई आहे।
हा इणदिबल झगड़े खां बचिणो आहे त इहो ई मंत्र, सुठो आहे न।
हा सही आ, पंहिंजी मस्ती, में मस्त, रहो बियो छा?
ॿियो छा, ॿियो छा, साई हा। इहो हर इहो मंत्र हर जॻह, ते कमु ईंदो आहे, पाण खे।
हा। ॾाढो, सुठो मंदरु, ॿुधायो तवां ने-
ओके।
हा, मूंखे तव्हां सां ॻाल्हाइण ॾाढो सुठो, लॻो।
बसि, इहो ई मंत्र आहे, शुकराना मुस्कुराना। शुकिराना, मुश्किराना।
हा इणदीब्ले
ठीकु,। मेहरबानी जय झूलेलाल।